हेलो? हेलो?
हेलो -अवाज नय आइब रहल अइछ?
आबैयैऽ। कहियौ ठीक छी?
हँ ठीक छी। अहां ठीक छी?
हँ कत स छियै अहां?
हम मधुबनीस। आहां कत्त?
कोन गाँव? हम मधुबनीसँ छलौं, एखन दरभंगा स।
हँ -हँ अच्छा हँ- हमर गाँंव भेल डवहारी बाबा चौक, मधुबनी सिफ्ट भेल छी एखन।
हँ
नैहर भेल चौउड़ी पंडोल चौउरी।
ओ हमरो मधुबनीयेमे। परसौनी। हँ-
अच्छा। अच्छा। परसौनी आंके नैहर छैथ।
हँ, परसौनी नैहर
परसोनी के हमर एकटा फ्रेंड छैथ। इसकुले के साथ में पढै छलियैयेऽ।
आओर खाना पीना बनि गेल?
खाना बनि रहल छै, देखलौं अहाँके मैसेज त कहलौं देखै छी क ख।
हँ हँ हँ चलु अही सभमे जुरि जाइ छलै एक दोसर सं। बाते करबाक छै त क लिअ। ई लाथे कम से कम चलमे कते लोग छथि ओ सं कम अथी बातचीत सब सं भ रहल अछि। सब सं जान पहचान नया नया, हेलो
अहाँ शादीशुदा छी या अनमैरेड?
नै हम मैरेड छी, दूटा बच्चा अइ।
ओ
अहांके?
हमरो दू टा बच्चा अइ, हमहुं शादीशुदा छी।
ह, बौआ सब कते टटा अइ?
बौआ एगो पाँच सालके या, एगो तीन सालके।
हमरे जना अइ हं-हं अहुंके।
अहुंके बौआ ओहिना ऐइ?
हँ बौआ अहाँ सं कनी, हमर हमर कनि पैघ पैघ अइ त बौ बे बेटी हमर अछि अहाँके छ साल के आ बौआ अइ चारि सालके।
हँ ओ? आ अपनोक
हम नै खेबै ओ, ल जाउ ने किचनमे राखि दिऔ।
ओइमे आओर किछ नै ने छै। ठीक छै।
के सब छनि सासुरमे।
हम छियै, आँ सासुरमे हम छियै बौ
अच्छा
भैंसुर दू भाइ छथिन त दुइए, हँ हम छोट छिअइ
अच्छा दु भाइ छथिन?
हँ त ओ पैघ छथिन आ हम छोट।
किओ नै।
हेलो बढ़िआँ।
हमर दू गो ननैद छथि आ दुनूके बियाह भ गेल छनि आओर दिअर सेहो छनि, हुनकर बियाह नै भेल छनि अखन हमहीं छी।
अहाँ पैघ छियै?
हँ हम पैघे छी, हमरा सं पैघ ननैद छैथ।
ह्म
त बौआ सब त पढ़ैत हैत? एगो ध दै छी यै, अइमे ध धिअ ने? हं
क देबै आ बौआ अछि नर्सरी मे।
अइमे ध देलियै। हमर बौआ के अखन एडमिशने भेलिय तऽ प्ले में छै।
हँ, कोन स्कुलमें देने छै बौआकेे।
प्राइवेट इसकुल में।
अच्छा।
अहाँ के बौआ सब।
हमरो सबके तऽ प्राइवेटे में छै, मधुबनी में छै सेंट्रल पब्लिक स्कूल।
हँ।
ओहि में। बुच्ची के देने छियै, आ बौआ के हम स्कुलमें जॉब करै छियै, पढ़ाबे छीयै बच्चा सब के।
नर्सरी, एल के जी, यू के जी दे तऽ ओहि में बौआकेँ अपना सङ्गे रखने छी।
हँ नीक रहै छै, बच्चा अपन सा लगमें रहल।
नीको छै आ खराबो छै, ई छै जे हमरासॅ जादा अटैच छै तऽ पढ़ैके। अथी नहि करै छै आर सबसँ बड़का दिक्कत छै दोसर टीचर लग जाइए ने चाहै छै हमरा छोइर कऽ।
छोट हैत ने एखन तैं दुआरे, पैघ भऽ जायत तऽ जायत।
हँ।
ओएहे दुआरे हम इंटरव्यू सब दऽ के एलहु स्कुल में नहि गेलहु कहलियै बौआ छोट छै। तऽ ओ हमरा देखते तऽ स्कुलमें पढ़बे नइ करतै।
हमरा सएह एखन पैइर भऽ गेल अछि ओ पढ़बे नहि करतै। आब तऽ तैयो कफी हद तक पढ़ै छै, अथी कर छै ट्यूशन लगवा छै, ट्यूशन जाय ले तैयार भऽ जायै।
हाँ।
लेकिन ई छै जे हमरा सङ्ग नहि छोड़ै छै, अपन क्लास छोड़िकऽ ई हमरा क्लास में आबि कऽ बैसल रहै छै।
छोट बच्चाकऽ इहै होइ छै, की करबै।
हूं जतऽ-जतऽ, ततऽ- ततऽ पाछू-पाछू, पाछू-पाछू करैत रहत।
जै दिन बच्चा या फेर पैघ भऽ जायत तऽ अहाँके पाछू- पाछू करऽ पड़त।
हँ, होम टूयूशन-टूयूशन सेहो। पढ़ाबै छै अपने भइ।
बढ़ियां अइछ अपन घर में की करबै।
हँ।
हमरा सबके उम्हर एते नै छै न, हमरा सबके कनि अथी वाला एरिया छै तऽ। लोक सब नइ यैल। तऽ अहाँ अपने कते पढ़ल छी।
हम तऽ बी अथी केने छी, ग्रेजुएशन केने छि महिला कॉलेज सॅ।
हाँ।
ग्रेजुएशन कने छै तकर बाद बी आने छै। छलियै जे बी एड करब लेकिन किछु प्रॉब्लम सब आबि गेलै, ओहि दुआरे मधुबनी सिफ्ट भेल छलौं जे। ओतऽ सॅ रहीके बी एड करब।
तऽ बी एडए से नहि होइ छै, बी पी एस सी ई सब बहुत चीज करऽ पड़ै छै कहाँदन।
करलू, तकर बाद अथी करू।
भक अइसे कोनो नॉर्मल जॉब कॉलियै छुट्टी।
नइ भेले तऽ आब मूनो टूटि गेलै आब जहन स्कूल में हमरा भये गेले तहन अही में ताबे रहै छी।
हँ बढ़िआँ रहै छै आब। सुनलियै बी एड केलाके बाद बी पी एस सी आओर कुछ करऽ पड़ै छै, हमहूं तैं।
त ठीक कहत सब कोन।
तेय सँ हमहूँ सब छोड़ि देलियै कहले जो अहुना ब्राह्मण कियै होइतो नहि रहै छै।
हँ ई बात ठीक करलहु तहन आब ओ सब छोड़ि देलिया तहनऽ आब। इसकुल में कहे रहल छिय मिथिल पेंटिंग कहलिय जे कनी-कनी आब ओइ मे इंटेस्ट लै छि फेर ओहो सब सीख लैछी।
ह नीक रहै छै इएह सब अपन संस्कार में रहू। झूठे के। तऽ एकाउंट स मतलब आठ स केने हेबेबही नऽ।
हँ आठ स केने छी।
हँ। हमर इह पच्चीस मे फाइनल भेलै एक साल छोड़ि देने छलियै पढ़ाइ।
हाँ।
तऽ पच्चीस मे फाइनल हमर कॉमर्स सँ छलेह।
त कॉमर्स छलेह
हँ।
हम आर्ट स केने छलिहा। ह तऽ इटरेय में छेलिइ तहने हम। हमर बिआह भ गेल आऔर तकर बाद हम ग्रेजुएशन केेलिय एत गाँंव मे आब पहिले हमरा।
तैयो तऽ हमरा सँ बादे में भेल अहाँ के बिहा हम तऽ टेंथे क्लास मे छलियै तऽ भऽ गेल।
अच्छा बढ़ जल्दी बिआहा कऽ देलाइथ मम्मी प्पा।
की करबै। हुनको सबके मजबूरी हेतै आब तऽ अपन हाथ में नहि छै की।
हँ ई लिखलहा रहै छै।
बऊआ सब सुइत रहल।
नहि जगले छै ओकरा सबके काइल सँ एसेसमेंट चालू छै।
हँ
त ओकरा किछ किछ तैयारी करबा देलिय आ कहलिय अहाँ सब रीडिंग करू कनि हम अपन टास्क पूरा करै छी।
हँ हमर बौआ सबके काल्हि परसू इसकुल खुलबे केलै गर्मी छुट्टी छलै।
हँ।
त आब काल्हि स कहलकै या जेब आइ नहि गेलै।
ओत तऽ खुजलै बइसे तारीख से।
ई लेट सँ बंन्द भेलै बहुत लेट से तेय सब लेटे में खुजल
हाँ तऽ गर्मीओ बड छै बाप रे बाट।
हँ बहुत अहाँ सभके पइन तइन के दिक्कत नहि ने होइया एम्हर तऽ पइनो नहि आबैत रहै छै।
नहि एम्हर तऽ फिलहाल मे नहि एखन पइन तइन के दिक्कत भेला लेकिन ई लाइट के बड़ा दिक्कत भऽ जाइ छै।
लाइन राति क काटि दै छै।
हँ बाप रे बाप तीन दू तीन राति एहन भए गेलै कंटिन्यू सुतबे नहि केलियै। कन्टिन्यू नहि सुतल यै लागै छलाह आब खसब तऽ आब खसब निंदसँ।
हू।
तहन होइ छलाह जे बेकार मधुबनी एलौ ओइ सँ नीक गामे छलेह। कम स गाँमसँ रहैत त रहै छैय।
गाँंव मे रहल की कनि अहाँ बाहरो निकल कऽ घुमि लियै।
हँ।
आ रेंट पर रहियौ तऽ अहाँ अपन रूमे भैइर में रहु। की?
नय हमरा से नय छै हमरा से पूरा फ्रीडप छै। अप्पन घूइम फिइर लिय बाह्ऱमें। हमरा गामे में चाइर दिवारी के अन्दर रहु। लेकिन ई छले लाइट- ताइट के लऽ क आ किछ- किछ सुविधा एहन भ जाय छै जे गांमे मे नीक लागैत रहै छै तहन त ठीक छै।
हँ।
लेकिन गाँवमे रहुए चाइर दिवारी के अंदर। फ्रीडम ताकू तऽ फ्रीडम हमरा मधुबनीयेंं मे अइछ। घुमू फिरू ओकरासँ बात करू ओकरासँ फेर बात करू ओतऽ जाउ ओतऽ जाउ। से बात छै।
हं।
हमरोसभ हमहूँ बचपनसँ रहल छियै तऽ मतलब बचपनसँ कि मतलब जन्मे हमरा त देले छै गुहाटीए मे तऽ हम सब दिन रहलियै गुहाटीए मे।
बिआह के बादे हम गाँव सिफ्ट भेलियैयैन। पहिले ते हमरा किछ नय बुझल रहेऽ गांव के विध- व्यवहार पावैन -तिहाड किछ्छ नय बुझल छलै। आब तऽ रहैत रहैत। हँ रहैत -रहैत देखैत काफी हद तक बुइझ गेल छी।
त पञ्चमी से ई सब कहिया छै? हमरो नय पता अय। अनुना ई सब हेतय। हेलो- पञ्चमी ईसभ के अनोना तऽ अहुं सब ने करैत हेबय?
ह- हँ।
तऽ छैय कहिया?
सुनय छी तीन तारीख स चालू हेतय
तीन अगस्त सऽ।
हूं- हुं- तीन अगस्त स।
ई तऽ सोमवारी ने यैऽ।
सोमबारी तऽ तीस स नऽ।
तीस तारीक स?
हँ।
नय देखलियै ओ आ मेन बात छै माँसँ बात केलौं ने तख्खन बात भ गेल। आय बातो ने दू -तीन दिन से कर रहल छै बच्चा सब फोने नय दैत रहै छै।
ह।
सुयै तऽ हमहूँ सैह छीयै आ की छै पता नय तीस स छै कि कथी स छै? पता नय।
आ एखन सुइत रहलै एग्गो बच्चा आ एग्गो के एखन खाना दऽ देलियै ओ खाय छै। त कनी फोन फ्रीज।
हं-हं हमरास फोने लय आयल लै छलै छीनलहुँहें तहन वल्ला। देखलौं मैसेज पर मैसेज ग्रुप मे आइब रहल अइछ।
हँ बच्चा सबके यैह भऽ जाइ छै फोन नय दैत रहौ।
हूं। आ देखलोहें तऽ अयमे आधा से जादा हमरे परिवारक लोग भरल छैथ। परिवार मतलब गाँव, टोल- पड़ोस। के अथी सब। दीयादवाद सब छैथ।
हँ, हमरा सबमे केओ आबे नहि रहल छथिन। हम जिनका कहै छी, ओ कहै छथिन अहाँ करू हम नहि करब, हम अकेले छियै।
त हम कुबे किनको कहबे नहि केलिएन, अपने पहिले देख लेै छी, तेकर बाद कहबे। तऽ कराइए देबै, तऽ अथिएवला बात भऽ जायत। उम्मीदें बला बात भ जैत छै।
हूँ। आ नहि आ सोच गलत भए जाइ छै, कहै छै भरि दिन फोन पर लागल रहै छै, सेहो ने गाँव घरमे रहैत छै।
हँ, ई थोड़े पुछतय फोन पर किएक लागल छी।
हुअ जहन ईनमकम आबै छै, तय के